हेलो हँ तीन मिनट भेलौ रे
जे न मिनट भेल रहौ कुछ अठाइस सेकेंड बाँकी रहे दस मिनट पूर मे नओ बत्तीस भेल रहै
रुक न कटतौ लोक लागल हय त की ला खोइल क ला उएह ऐप हए अछि ई हमरो से ने जादा स्टाइल मारइ छइ मोबाइल नै दय छय दू मिनट हाथ पर से उ बन बजैत रहतै बजही न गे तू अपन बजैत रह रय हमरामे हटै छै एना हट दाय गे बजही न
की बजयै तू
किछ से किछ बजैत रहे तऽ भोज खालीहै ई बला नै छै एनावला जे एना हेतै रिफ्रेश कतऽसँ करै छ ई भोज
हेलो
हेलो
के
तू कटलहि
हम नइ कटलियौ अपने आप बिटुहे मे स कने्टिंग उधार हमर वाई फाई बंद भ गेलए
तू लगैया हमरा हटा देने हेथुन
हमर ब्लूटूथ ऑन भऽ गेलै वाइ फाई बंद भ गेलए तें कटि गेलए कान में पस सेना एते छै न जे गर्मी के कारण कान से सटी गेलै बस
अच्छा हँ
हेलो
हँ
तऽ बाज न
बजा तऽ छी अ छी कथी कहलही
की
कहलियौ कि
हँ
खाना खाय एलही
नय अभी भूखे छियै कनी देर बाद खेब
जेबहि केखन त
कतय मैचके देख खेल चलिहेने सान, मैच खेलह कि देखह? अख्खन रौद कत्ते छै, मरिए जैब एत्ते गर्मी में।
हइ चलिहेंन, की भऽजेतय?
अच्छा देखबौ, चलबौ, देखबौ कोशिश करबौ, देखि तोरा मे अभी टाइम बता रहल छौ ने अढ़ाई मिनट
हँ दू मिनट तैइस सेकेंड।
उहै छब्बीस, सत्ताइस, अठ्ठाइस। हँ अबै छी मम्मी, की?
अभी उनतीस भऽ गेलौ।
हँ एह उनतीस कहाँ छै? सैंऽतीस। तू बाजने।
ब- अथी, कथी कहै छै तऽ जेबी कर नेस?
जा आवाज कटै छौ, नीक स बाज।
बिट्टू बैया खाना खेलखुन?
बिट्टु भैया खाना, नय खेल बिट्टु भैइया अभी पैढ़ रहल छै। अथी एसाइनमेंट लिख रहल छै। की?
हँ केखन खेथुन?
केखन खेतौ? बिट्टू भैइया खेतौ आधा घंटा बाद खाना खेतौउ। ओयके बाद एक घंटा तक सुततौउ। ओयके बाद हॉटस्पॉट ऑन हेतौउ, बन्द हेतौउ। ओयके बाद नहैऽत ओ खैऽत ओइके बाद।
हैतऽ बन हो तऽ काज करी रे।
कथी?
बन्द जे भ जेतय त कोना बतियेबय तऽ?
अभी बन्द नय हेतय, अभी हम दस मिनट पूराए लूंगा तबे बन्द हेतऽ।
हमरा लगै छौ की?
की?
जे नेटे बन्द क देने हेतउ। के? हँ, हेलो हेलो- हेलो- सोन सुहा हेलो हेलो अयसन सुआ